हम्म कहियो
कहियौ
ओर सब भग गेले चाय पानी
नै बनेलियै अखन मम्मी आर उठबो नै केलै आब उठते तके बाद।
हम्म
बनेबे अहाँ के भ गेल
हँ एखने भेलै ह
ह नै बनेलियै अखन आब बनेबै हमहुँ चाय हम्म बात कैये ले छी ते के बाद बनेबै फेर।
स
कतौ बात करै छलियै न अहाँ
एहो फोन केने छलैय एखन। हँ तखन अहाँ केने छलियै त हमर दीदीे ओकर कैट गेलै बीचेमे। आवाज जे लागैया कनी कटलै हँ कॉल डिस्कनेक्ट कऽ देलकै ओकर अथियो नै भेलै।
हू हू
तैदुआरे कहै छै अए में आवाज तवाज किछ कोटो के नहि चाही।
हँ नै तऽ नहि होइ छै फेरसँ
ह।
और कहियो।
ह एतह सब ठीक सब दलान पर नै सुतले छै यौ दलान पर केओ ऐल छथिन जे बइ जै। नै सुतले छै दुन
हमरो सुतले छै सुतबे नै करत सुतबे नै करत आ सुतत तऽ उठबे नै करत बच्चा सबके तऽ उठतै तऽ पहिले कनतै खीजतै।
अच्छा
चाही खाय पियए लए किछु दुकान के
हूं बढ़िआँ छै न। चाय गरम कऽ दै छी ठंडा भऽ गेल छै बहुत देर के छय।
ओर कहियो त।
ओर सब ठीक सब बढ़िआँ कहियौ
सोमवारी मे कतऽ घुमनाइ हेतै।
ठीक कतऽ घुमनाइ हेतै हमरा सबके एते छथिन बगलेमे भगवती स्थान उच्चैठ भगवती ओतहि जेबै ओर कतय जेबै एक्केटा हम करेबे करै छी बीचके तऽ उहैमे घूमऽ फिरऽ लए जैब।
हुं।
अ एखन नैहे होइ छै इम्हर हमरे सबके मंदिर पर गुप्त पुद्रा पूजा भऽ रहल छै इहो महीना मे एगो दुर्गा पूजा होइ छै। चैय टा स ह हँ सालमे चाइर टा अथि देवी भाग्वत होइ छै दुर्गा पूजा होइ छै।
हूँम
हूं त स्थापित छथिन।
हूँ।
हूं बहुत भीड़ रहैत छै रोजाने बहुत अथी छथिन। बहुत नीको छै बहुत लोक आबैए। एक एक दिन मे हमरा लागैए एको दू हजार लोक अबै छै। आ कहियो तऽ अथी नय साब अथी नहि देखबै जे मतलब खाली छै। ह हमरे सबके पूजा करलै जाइ छिएइ पूजा नहि होइ छै। एत्ते अथी रहै छै, एते भीड़ रहैत छै ह्म। रोजाने
आब दुर्गा पूजा लगचियाए गेले। अएबेर तैयो लास्ट भगेल दुर्गा पूजा ने। नवम्बर अक्टूबरमे सब पाबैन एलइ हँ तैयो अक्टूबरमे हेतै शायद नअ
हँ अक्टूबर मे हुं
ओना आब त बुझियौ हर जिला पाबैने पाबेन रहत ही -ही
हँ ह आब स्टार्ट भऽ गेल, सब चीज रक्षाबंधन ह ई सब सबटा किछ ने किछ होइते रहते हँ पाँचटा त इहै हैते
बुझयौ न हफ्ते - हफ्ते आब पाबईन रहतेै।
हँ सबदिने पाब ने सबदिनने लोको घुमे लए जायत घुमे लए जायब कि ने ऐ सोमवारी मे
अहम जाइ छियै, लेकिन एहि बेेर पता नै एहि बेर जायलो हेतै नै हेतै एहि बेर कोनो ठीक नई छै। एहि बेर मर छथिन हुनका चोट लागि गेल छनि, एहि दुआरे गाड़ी च नइ चलबे छथिन अभी
अहाँ हसबैंड जी के
हूँ
ह
एहि दुआरे बेर कमे चांस छै, कतहु निकलेयो के
अगल बगल मे नहि छथिन से
नैय आओर कतहु अगल बगलमे के रहतै केओ भी नय
मतलब अगल बगल मे मंदिर सब
मंन्दिर एगो छै काको मे
हँ
तऽ तैओ कनि दूर छय तऽ नई जैब कनिआ बहुरिया क बुझलियै पैदल जाइत नीक लगै छै। एहि दुआरे नहि जाय चाहै छै, उधर तैयो हेतै एक दिन पूजा करै लए तऽ जेबै कभी चारो सोमारीमे से नय हैते तऽ गावे चइल जेयबै मम्मीऐ लग से चइल जेयबै कतहु
ओ नजदीके रहै छथिन।
हुं -हुं हँ मम्मी हमर नजदीके मे ह बरसिमरे मे
अ
हमर गाँव छै, तऽ, ओऽ सब कनिये दूर छ भूतनाथ भऽ गेलै, तनीर मे नाथ अहूँ सब आबैत हेबै ए तऽ न।
हँ हमसब जाइ छियै, नीलमइ नाथ तऽ नजदीके छथिन। तहन सँ फेर भूतो नाथ भूतनाथ गेले लेकिन बहुत बे साल भ गेले एखन बहुत आगा बढ़ि गेल छै, देखे छी, वीडियो सब में डालल रहै छै।
ह भूतनाथ त हम गेल छलियै, पोरुका साायद हमहूँ गेल छलियै, भूतनाथ
ह नैय हमसब तीन चाइर साल सँ नई गेल
लीलमनाथ हँ लीलमनाथ गेल छलियै।
ह सोमवारियोमे मंदिर सब एकदम भरल रहै छै।
ओ स्वरे ब्ड भीड़ हद से ज्यादा भीड़ रहै छै, बच्चा बुच्ची के लऽ क तऽ, गायलो नहि हयैत बुझियौ आना जाउ तऽ, जाउ
सभ छोटो बच्चा सब करै छै।
हुं। हँ सोमवारी तऽ छुटबो हमर बुच्ची हाला अथी केने छियै हमहु करब सोमवारीमे कहलियै हँ बड़का करल होईछे।
हँ छोट छोट बच्चा सब करै छै हँ।
पातर खूब हमर बुच्ची
हू।
आ तब करऽ हमहुँ करब।
हह।
पाबनि कहलिये। जभिये लड़की छै तऽ पाबनि तऽ करिये पड़तै। बड़का होतऽ कनी हां।
हँ।
आ जे जे हम करबै से त कहतै हमहूँ करब।
ओ बढ़िआँ छै कहैया तऽ।
हु हु। ऐ अथी क लेने छलिये चतुर्दशी जहिया नरक निवारण से केने छलिया एगो।
कथी कथि कलखिन है एक गोटा के। और सब कहियो।
हमर बुच्ची चतुर्दशी केने छलै एगो।
ओ बढ़िआ अइ से। बनबऽ जाय छी, हँ। और सब कहियौ।
और की हेतै नहि किछु होइ छै और।
ओ।
हू।
हू।
तब तऽ राजनगर अहाँ ऐले हैब।
राजनगर कतऽ?
राज पैलेस।
हँ ओतऽ तऽ कए बेर गेल छि।
हु अपाना आर के लऽग परैय हय उधरस।
ओ।
हमहु ओतऽ कते बैर गेल छि ‌घूमैय ला। आब तऽ देखै छियै सोशल मीडिया दुआरे आब तऽ बाप रे रील बनबैय लए तऽ घुमैय ला कत कतऽ कतऽ के ने आदमी जाइ छै आब तऽ मोबाइलमे देखबै जकरो नहि चिन्हेत रहबै सेहो राज पैलेस जाकऽ वीडियो बनबै है।
हँ सब जाइ छै।
आ बड आदमी जाइ छै। पहिले नहि ओते रहै छलै, आब लेकिन बड। पहिले तऽ ओते चलतियो नै छलै कोइ बुझबो नहि करै छलै। भीड़ो नहि रहितै पुपुट।
नहि आब लेकिन धीरे धीरे बहुत बढ़ल जाय छै।
बड मतलब आब सीजन की या अनदिनो कहियो जाइयौ त ओतऽ भीड़ रहबे करत।
ह।
फोटो घिचेलक, रील बनबै ले।
बोर्ड लगल छलै आब रील बनबै के मना कऽ देने है ओते नहि बनबै ले।
अच्छा।
मोबाइले पर देखे छलियै बोर्ड लगल छलै नै जाइ ले।
हँ।
त आ कॉलेजो है ने ऐ दुआरे। कॉलेज दुआरे बड़ आदमी रहै छै।
कॉलेजो छै मंदिरो सब खुज यै, सब घुमि फिर लैये।
फेर दुर्गा जी के ओते दुर्गा जी मंदिर छै।
हँ। देखैत रहे छियनि हुनको आरती सब के वीडियो। बहुत नीक नीक रहै छै, बजर्ंग बली छथिन ओ छथिन।
हुं हुं बजरंगबली, पोखरि पोखरि कते, पोखरियो बड़ नीक छै एतऽ के।
हँ। हुं।
ओ आब धीरे धीरे प्रचार भऽ गेलै। ओ अथि जे तैयार कऽ दैते जे।
हुं। आब ट्वीट
खण्डक जकाँ बनि गेल छै कोनो कोनो, हँ।
हुं।
तब और बढ़ििया भऽ जैतै, आब के करतै जे जमाना मे बनि गेलै बनि गेलै।
आब के ओते करतै।
आओर सब कही। ह
की नाम ये बौआके?
बौआ के नाम छनि अयन आ बुच्ची के नाम छनि आनन्दी।
मिललये नाम नीक ये। हम ठोकि बौआ ये कि बुच्ची।
एं।
पैघ क या बउआ की बुची।
बुच्ची छै पैघ छौ साल के ओ छै चार साल के ओ छै।
हमरो बुचीये पैघ छै बौआ छोट छ।
बढ़िआं छै।
आं।
ह आब चाय पानि हेतै।
न।
कथीसँ छै आइ लेकिन केओ फोने नहि उठेलकै आइ ककरोसँ बाते नहि भेलै।
नहि अहाँके अपन ओतऽ दियादनी सब।
हँ छथिन एकटा।
एकटा।
हँ नहि जेठ छथिन।
एकेमे रहे छ कि अलग छी।
नहि एकेमे छै।
हूं।
हूं।
हूं। हूं।
सभ संगै रहै छै।
नीक छै सङ्गे रहै छै तऽ बढ़िएँ बात छै कि कोनो खराब छै।
हूं।
एक नई एक दिन तऽ अलग भेनाइये छै तऽ झुठो के सब तुरन्त भिन्न भ गेल।